हेलो नमस्कार।
तऽ सब ठीक छैय ने?
हँ सब ठीक छैय।
आइ हम प्लास्टिक प्रदूषणक विषय पर चर्चा करय चाहैत छी किया कि ई समय से धीरे धीरे पर्यावरण आ मानव जीवन दुनू के लेल गंभीर कार्य यात्रा बने जा रहल अछी
बिल्कुल सही कहले प्लास्टिक अत्यधिक उपयोग आ ओकर अनुचित निपटान पृथ्वीक सन्तुलनकेँ प्रभावित करल रहल छै
सच कहू तो आइ लगभग प्रत्येक स्थान पर प्लास्टिक उपयोग देखबाक लेल भैटत जी चाहे बाजार हो घर हो अथवा सार्वजनिक स्थान
हँ मुद्दा सुविधायक नाम बदल ई उपयोगी आप एक पधे पर्यावरण संकट बनित गेल छै
हमरा लागै छै जे प्लास्टिक सबस पेघ समस्या ई छै जे ई बहुत जल्दी नष्ट नहि होइ छै
बिल्कुल बहुत रास प्लाासस्टिक सामग्री के पूर्ण रूप से विद घटी होइत मे सैकड़ो वर्ष लगी सकै छै
ह बिल्कुल बहुत रास प्लाास्टिक सामग्री के पूर्ण रूप से विघटित होइ मे सैकड़ो बर्ष लगी सकैत छै
साही कहहिले समुद्री जीवन जन्तु सभ एहि प्रदूषण से बहुत प्रभावित भैले रहैत छथि
सच कहू तो आइ लगभग प्रत्येक स्थान पर प्लास्टिक उपयोग देखबाक लेल बैठे चाहे बाजार हो घर हो या सार्वजनिक पाकिस्तान हेलो
हँ हेलो हँ हँ मुदा सुवैधानिक नाम बदल उपयोगी आब एक पेध पर्यावरणीय संकट बनि गयल अछि
बिल्कुल बिल्कूल हमरा लागै छै जे कचरा प्रबन्धन व्यवस्था के आओर मजबूत बनाबल आवश्यक छै कचरा सही ढंग से अलग आ पुनर्चकित कयल जाइ तऽ समस्या बहुत हद तक कम भइ सकैत छै
बिल्कुल सूक्ष्म प्लास्टिक कन जल भोजन व वातावरण मान माध्यम से मानव शरीरमे प्रवेश करि रहल अछि
प्लास्टिक प्रदूषण समस्या पर जतेक चर्चा कयल जाय ओतेक कम लागैत छै कियाकि ई समस्या आब वैश्विक स्तर पर चिन्ता बनि गेल छै
हँ ई स्थिति वास्तवमे बहुत चिन्ताजनक छै
एक मिनट कल्हि हम रिपोर्ट पर लियौ जाहिमे कहल गेल छल जे समुद्रमे लाखो टन प्लास्टिक कचा पहुँचि रहल अछि
सही कहिला
सच कहू तऽ बहुत रास पशु पक्षी प्लास्टिक क भोजन भुझी के खा ले छथि जाहि से हुनकर जीवन संकट मे पड़ि जाइत छै
हँ ई स्थिति वास्तवमे बहुत चिन्ताजनक छै
हमरा लगै छै जे प्लास्टिक प्रदूषणक प्रभाव केवल प्राकृ तिक नहि बल्कि मानव स्वास्थ्य पर सेहो पड़ै छै
बिलकुल सूक्ष प्लासस्टिक कन जल भोजन आ वातावरण मा माध्यम से मानव शरीरमे प्रवेश करैत रहल अछि
कहली हम सोचै छलहुँ जे एहि गतिसँ प्लास्टिक उपयोग बढ़ैत रहल तऽ भविष्यक स्थिति आब आर गंभीर भइ सके छै
सही बात एहि कारण प्लाासस्टिक उपयोग कम करनाइ समयक माँंग बनी गेल अछि
सच कहू तऽ बहुत रास लोक सुविधा लेल एक बेर उपयोग होयवाला प्ला स्टिक वस्तु प्रयोग करै छथि
हँ मुद्दा एहि ही आदत मे परिवर्तन अनायन बहुत आवश्यक छै
हमरा लागै छै जे कपड़ाक बैग धातुक बोतल आ पुनः उपयोग होइ योग्य वस्तु अपनाओल नीक विकल्प होय
बिलकुल छोट छोट परिवर्तन से बेेधे सकारात्मक मक परिणाम प्राप्त करल जा सकैत छै
कलहि हम एक विचार पढ़लु प्राकृति प्लासटिक नहि बनाबै छै मनुष्य बनावै छै छै तऽ समाधान से ओ मनुष्य के खोजबाक अछि
ई बहुत सार्थक विचार छै समस्य मानव निर्मत अछै समाधान सेहो मानव प्रयास से सम्भव
सच कहू तऽ स्कूल कलेज समाजमे पर्यावरण जागरूकता बढ़बाक आवश्यकता अछि
हँ विशेष रूप से नई पीढ़ी के शुरू से पर्यावरण संरक्षक महत्व बुझाओल जयबाक चाही
हमरा विश्वास छै जे प्रत्येक व्यक्ति अपन स्तर पर जिम्मेदारी निभाबैत प्लास्टिक प्रदूषण बहुत हद तक कम कऽ जा सकैत छै
बिलकुल पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारक जिम्मेदारी नहि बल्कि प्रत्येक नागरिक कर्तव्य छै
सही कहलियै प्लास्टिक प्रदूषणक समस्या से निपटबाक लेल जागरूकता जिम्मेवारी आ सामूहि पर्यर्शक आवश्यकता अछि ताकि आने वाली पीढ़ी के स्वच्छ आ सुरक्षित पर्यावरण भेटी सकै
बिलकुल प्लाासस्टिक प्रदूषणक समस्या दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहा अछि आ एकर प्रभाव आब प्रत्येक क्षेत्र मे देखल जा सक सकत छै
कलहि हम बाजार गेल छलहुँ आ देखलियौ जे बहुत रास लोक आजो प्लास्टिक थैला उपयोग करै रहैत छथि
सही कहहिले बहुत लोकसभा एहि समस्य के गंभीरता से बुछि नहि पाबी रहलल छथि
सच कहू तऽ पहिने लोक सब कपड़ा झोला बाँसक टोकरी आ अन्य प्रत्येक वस्तु उपयोग करैत छलाह
बिलकुल ओ वस्तु पर्यावरण अनुकूल छल आ प्राकृतिक कनहुँ हानि नहि पहुँचाबैत छलै
हमरा लागै छै जे आधुनिक सुविधा सुविधाक कारण लोक सब धीरे धीरे पारम्परिक विकल्प सब से दूर भए गेल छथिन
हँ मुदा आब फेर से टिकाउ आ पर्यावरण अनुकूल लक विकल्प अपनाबै पर जोर देल जा रहल अछि
कल्हि हम एक समाचार पढ़लियौ जाहिमे कहल गेल छल जे कतेको शहरमे एकर उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाओल गेल अछि
ई बहुत सकारात्मक कदम छै एन्हे प्रयास से प्रदूषण कम करबाक दिशामे सहायता भेटक छै
सच कहु तऽ सड़क नदी आ पोखरिक कात प्लास्टिक कचरा देखिके के मन बहुत दुःखद होइत छै
सही बात ई कचरा केवल सुन्दरता खराब नहि करैत छै बल्कि पर्याप्त वरण सन्तुलन सहो बिगाड़ैत छै
हमरा लगैत छै जे कचरा प्रबन्धन व्यवस्था के आओर मजबूत बनाओनाइ आवश्यकता छै
बिल्कुल एक कचरा सही ढंग से आलाग पूर्णःचक्रित केवल जाय समस्या बहुत हद तक कम भए सकैत छै
ह कल्हि हम देखलियो जे कतेको स्वयं सेवी संस्था सफाई अभियान चला रहल छै छै
ई बहुत प्राशंसनीय प्रयास छै समाजक भाग्यदारी बिना कन्हो पेध पर्यावरण संभव नहि होइत छै
सच कहू तऽ बच्चा सबके बचपन से पर्यावरणक महत्व सिखाओनाइ आवश्यक छै
हँ क्यूंकि नइ नइ पीढ़ी जागरूक होइ तके भ भविष्यमे स्थिति बेहतर भइल सकैत छै
ह हमरा लगैत छै जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन दैनिक जीवन मे प्लास्टिक उपयोग कम करबाक प्रयास करबाक चाही
कहेला छोट छोट बदलाव जोके अपना बोतल छोला आर डिब्बा उपयोग केनाइ बहुत उपयोगी सिद्ध भय सकैत छैय। छैय
कली हम एक विचार पढ़लहु जाहि धरती पर हम रहैत छी ओकर सुरक्षा हमर साझा जिम्मेवारी छै
ई विचार वास्तवमे प्रत्येक नागरिक लेले प्रेरणा दायक संदेश दैत छै
सच कहू तऽ प्रकृतिक हमरा बहुत किछु देैत छै आ ओकर संरक्षण करनाइ हमर नैतिक कर्तव्य छै
बिलकुल स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवक आधार होइत छै
हमरा विश्वास छै जे जागरूकता शिक्षा आ सामूहिक प्रयास से प्लास्टिक प्रदूषण पर नियन्त्रण पावल जा सकैत छै
सही कहिल जे हमसभ आज जिम्मेदारी से काज करब तेगू आने वाली पीढ़ी स्वच्छ सुन्दर या सुरक्षित पृथ्वी सोंपी सकत
जी बिलकुल बिलकुल प्लास्टिक प्रदूषण समस्या पर जतेक चर्चा कयल जाय ओतेक कम लगैत छै कियाकि ई समस् चाप वैश्विक स्तर पर चिन्ता बनि गेल छै
बिलकुल सही कहला वैज्ञानिक सभ लगातार चेतावनी दैत छथिन जे प्लास्टिक उपयोग आ कचरा प्रबन्धन पर नियत्रण नहि त भविष्यमे स्थिति आऔर गंभीर भइ सकत छैय।
सच कहू तऽ कलि हम नदी कात गेल छलू जते बहुत रास प्लास्टिक बोतल आ थैला फेेकल देखलू।
हँ ई दृश्य आ बहुत सामान्य भैल गेल अछि। अछि बोदा वास्तवमे ई पर्यावरण लेल बहुत हानिकारक छैय।
हमरा लागय छैय जे नदी आ पोखरी प्रदूषणक एक पैघ कारण प्लास्टिक कचरा सेहो छैय।
सही कहिईला ई कचरा जलक गुलवत्ता खराब करैत छैय आ चलचर जीवन सभक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालैत छैय।
कलियम एक लेख पर लुहो जाहिमे कहल गेल छल जे समुद्रमे प्लास्टिक मात्रा लगातार बढ़ैत जा रहल अछि।
बिलकुल समुद्री कछुआ मछली आ अन्य जीवक फला प्लास्टिक कारण बहुत कटनााइ झेलि रहत अछि।
सच कहू त जखन पशु पक्षी प्लास्टिक निगली लौत छथि तखन बहुत बेर हुनकर मृत्यु सेहो भय जाइत छैय।
हँ ई स्थिति मानवक लापरवाही परिणाम छैय।
हमरा लागै छैय जे बहुत लोक सुविधा कारण प्लस्टिक उपयोग त करैत छथि मुदा ओकर सही निपटान नहि करैत छथि।
सही बात जिम्मेदारी केवल उपयोग करबाक के नहि बलकि सही ढंग से छैय
काली हम देखलियौ जे कतेको विद्यालय मे पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल छल।
ई बहुत नीक पहल छैय शिक्षा माध्यमसँ जागरूकता बढ़ाबक सभ पर परिणाम उपाय मानल जाइत छैय।
बिलकुल बिलकुल ठीक त